कत्र
नमस्कार
त
सब ठीक छै
सब ठीक छले
त अच्छा हम भारत मे साइबर अपराध पर विस्तार से चर्चा करय चाहे छी ठीक अछि
हँ मित्र
हु कुछ दिन पहिले हम भारत मे साइबर अपराधक विषय मे रिपोर्ट पढ़ लियो ओह रिपोर्ट के पढ़ी के बुझायल जे इंटरनेट आ रिजिटल तकनीकल बढ़ेत उपयोगक संघ साइबर अपराध सेहो एक गंभीर रष्ट्र समस्या बनि चुकल अछि
बिलकुल ई बहुत महत्वपूर्ण विषय अछि अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लू ओहिमे साइबर अपराधक बारे मे मुख्य रूप से बात लिखल छल
रिपोर्ट मे लिखल छल जे पिछिला कतेको वर्ष में ऑनलाइन ठगी बैंक खाता से धोखा घड़ी फर्जी लिंक नकली वेबसाइट आ सोशल मीडिया धोखाधड़ी घटना मे वृद्धि देखभाल लेल भेटल
बिलकुल मित्र आइ काल्हि लगभग प्रत्येक दिन समाचारमे एहन घटना चर्चा सुनना ले भेटल अछि बहुत लोग जानकारीक अभाव मे ठगीक शिकार भो जाइत छथि
बिलकुल रिपोर्ट मे बताओल गेल छल जे साइबर अपराधी से नवीन तकनीकल उपयोग कय लोकसभके गोपनीय जानकारी प्राप्त करबाक प्रयास करैत छलाह
बिलकुल मित्र जे नागरिक सावधान नहिहे रहत तऽ व्यक्तिगत जानकारी बैंक विवरण आ अन्य महत्वपूर्ण सूचना गलत हाथी मे पहुँचि सकैत अछि
बिलकुल रिपोर्ट मे इहो लिखल छैल जे विद्यार्थी व्यापारी नौकरी करनिय आ बुजुर्ग सभ वर्गक लोक एहन अपराधत सँ प्रभावित भेला
साइबर अपराध कोनो एक वर्गक समस्या नहि अछि डिजिटल माध्यम उपयोग करनिहार प्रत्येक व्यक्तिक सतर्क रहबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल रिपोर्ट में लिखल छल जे मोबाइल फोन आ इन्टरनेट जीवन के आसान बनौले मुदा सावधानी नहि बतला से बतलासँ जोखिम सेहो बढ़ल
ई सही बात अछि मित्र तकनीक सही उपयोग लाभदायक अछि मुद्दा लपरवाही नुकसान कोचा सकेत अ छी
ह रिपोर्ट मे इहो बात बताओल गेल चल जे जागरूकताओर डिजिटल सुरक्षा ज्ञान साईबर अपराध से बचबाक सबसँ प्रभावी उपाय मानल गेल
जतेक बेसी जानकारी रहत ओतक ठगसी बचबाक सम्भावना बढ़त
हँ बिल्कुल विशेषज्ञसभ सुझाव देने छलाह जे कोनो अज्ञात लिंक फोन कॉल वह संदेश पर तुरन्त विश्वास नहि करबाक चाही
बिलकुल सोची समझी निर्णय लेनाइ डिजिटल दुननिया मे बहुत आवश्यक अछि
हँ रिपोर्ट मे पढ़ी के लेल हमरा बुझायल जे साइबर सुरक्षा अब प्रत्येक नागरिक लेल आवश्यक ज्ञान बनि गेल अछि
बिलकुल सही निष्कर्ष अछि डिजिटल युग मे सुरक्षा सेहो डिजिटल सोचत शुरू हो जाइत अछि
हू हमरा लगैत अछि जे विद्यालय आ महाविद्यालाया मे साइबर सुरक्षा विषय के जानकारी देल जेना अछि सरी
बिल्कुल मित्र बिल्कुल कम उम्रमे ही सही जानकारी भेटलँ भविष्यमे बहुत अपराध टालल जा सकैत अछि
रिपोर्ट में लिखल छल जे प्रत्येक नागरिक के अपन व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख पक आदत विकसित करबाकक आवश्यकता छै
ई बहुत उपयोगी सलाह अछि सावधानी सदिखन पचतावा बेहतर होइत अछि
ह हँ बिल्कुल सही कलियै अ साइबर अपराध बढ़बाक मुख्य कारण सबके बारे मे विस्तार से चर्चा करब
जरूर ई विषय पर गहराइ से चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि मित्र
हँ ई रिपोर्ट से हमरा सइबर अपराधक वास्तविक गंभीरता बुझबा लेल बैटल
हमरो एहि चर्चासँ बहुत किछु नव जानकारी मिलत
हं सही कहलियौ अहाँ साईबर अपराधक विषय पर बहुत विस्तार से जानकारी देलिय अभी बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लियै ओहिमे साइबर अपराध बढ़बाक मुख्य कारण सबके बारेमे की लिखल छल ह हमरा विस्तार से सुनबाक इच्छा छै
बिल्कुल भित्र रिपोर्टमे लिखल छल जे डिजिटल सेवाक उपयोगी बहुत तेजीसँ बढ़ल छल मुद्दा ओहि अनुपातमे साइबरक सुरक्षाक जानकारी सब ले धरि नहि पहुँचत सकल एहि कारण बहुत लोको अन्जानमे ठगिक शिकार भरि गेल
हँ सही केलियौ तकनीक तेजी से बदलैत रहल मुदा जागरूकता ओतेक तेजी से नहि बदलि सकल एहि अन्तरके फायदा फाइबर अपराधीसभ उठबैत रहलए
रिपोर्ट में इो लिखल छल जे बहुत लोको अज्ञात फोन कॉल ई मेल सन्देश आ सोशल मीडिया पर आया लिंक पर बिना जाँच पड़ताल विश्वास कर लेैत छलाह एहि कारण हुनकर व्यक्तिगत जानकारी अपराधीनक धरि पहुँचि जाइत छल
बिलकुल एकटा छोट लापरवाही सेहो पैघ आर्थिक नुकसानक कारण बनि सकत अछी कहि लिल कोनो लिंक खोलबा से पहिने सोचनाइ बहुत जरूरी अछि
रिपोर्टमे कमजोर पासवर्ड सेहो साइबर अपराधक एक प्रमुख कारण बनाबोल गेल छल बहुत लोक सरल पास वर्ड बना क बर्सो तक एकके पासवर्ड उपयोग करैत रहला
ई बात सही अछि मजबूत अलग अलग पासवर्ड उपयोग करना डिजिटल सुरक्षा के पहिल कदम मानल जाइत
रिपोट मे सेहो लिख लिखल छल जे किछु लोक मोबाइल आ कम्प्यूटर सुरक्षा अपडेट समयपर नहि करैत छलाह जाहिसँ अपराधिक कमजोर सुरक्षक फायदा उठा लेल
हँ नियमित अपडेट करना बहुत आवश्यक अछि नवीन सुरक्षा सुधार लागु भेला से बहुत खतरा कम बय जायत अछि
रिपोर्ट मे सोशल मीडिया अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करबाक प्रवृतिक चर्चा सेहो कयल छल अपराधिक एहि जानकारीक उपयोग कर लोकसभके निशाना बनाबैत छला
बिलकुल सही कहलू इंटरट पर अपन व्यक्तिगत जानकारी सोचे समझे साझा करनाइ बहुत जरुरूरी अही
रिपोर्ट पढ़ि क हममे बुझायल जे साइबर अपराधक केवल तकनीकी समस्या नहि बल्कि जागरूक त कमी आ असावधानिक परिणाम सेहो अछि
ई बहुत सी सग स निश्चित सची तकनीक सुरक्षित रही सकत अछि तऽ उपयोग करता सेहो सावधान रहती
हमरा लागत अछि जे प्रत्येक नागरिक के डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य प्रशीक्षण समय समय पर भेटबक चाही
हँ जागरूक नागरिक साइबर अपराधी सब लेल सबसे पैघ चुनौती होइत छै
रिपोर्ट मे विद्यालय महाविद्यालय आ कार्यालय सभमे साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलायबक सुझाव सेहो देल गेल छल
ई बहुत उपयोगी विचार अछी जतेक बेसी लोक जानकरी रखत ओतेक साइबर अपराध कम होयत
अगिला बेर फोन पर साइबर अपराधक प्रभाव आम नागरिक बैंक व्यवसाय आ देशक अर्थव्यवस्था लेल ओकर बारेमे विस्तारसँ चर्चा करब
हँ बिलकुल ओहि चर्चा से एहि विषय के आओर गहराई बुझबा लेल भेटल
हम आशा करैत छी जे भविष्यमे प्रत्येक नागरिक डिजिटल सुरक्षाके नियमके गमभीरततासँ अपनायत
ह हमरो इहे आशा अछी सावधानी आ सही जानकारी दुनिया मे सबसँ पैघ सुर्षा छै
आजुक चर्चा समराह साइबर अपराध बढ़बाक मुख्य कारण स्पष्ट रूपसँ बुझाब लेल भेटल
बिलकुल हमरो बहुत किछु न जानकारी भेटल एहन विषय सब पर चर्चा हो होइत रहबाक चाही
बिल्कुल मित्र अगिला बेर एहि विषयक अगिला भागपर विस्तारसँ गप्प करब
हूं साईबर अपराधक कारण बुझना डिजिटल सुर्षा दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम ह
कल्हि अहाँ साइबर अपराधक बढ़बाक मुख्य कारण के बारेमे विस्तारसँ बताउ आइ ई बार बताउ जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे साइबर अपराधक प्रभाव आम नागरिक बैंक व्यवसाय शिक्षा आ देशक अर्थव्यवस्था पर कोनो प्रभाव पड़त ओकर बारेमे लिखल छल
रिपोर्ट में लिखल छल जे साइबर अपराधक कारण बहुत नागरिक अपन जीवन भरिक बचत गवा देलनि ऑनलाइन ठगीक के शिकार भेलाक बाद बहुत परिवार आर्थिक संकट मे पड़ि गेल कारण खेत खाता से अवैध रूप से पैसा निकालने लेल गेल
बिलकुल मित्र ई बहुत दुखद स्थिति अछि आर्थिक नुकसान अतिरिक्त मानसिक तनाव सेहो बढ़ि जाइत अछि बहुत लोकसभक डिजिटल सेवापर विश्वास स्थायी रूपसँ कम भरि जाइत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट मे लिखल छै बैंक सबके साईबर सुरक्षा मजबूत करबाक लेल अतिरिक्त संसाधन खर्च करय पड़नि सुरक्षा प्रणाली लगातार अद्यतन करबाक आवश्यकता महसुस केल गेल
बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित रहनाइ बहुत आवश्यक अछि कारण लाखो नागरिक अपन धन डिजिटल माध्यमसँ सञ्चालित करैत छथि
बिल्कुल रिपोर्टमे व्यवसाय क्षेत्रके बारेमे लिखल छल जे कतेको कम्पनीके गोपनीय जानकारी चोराओल गेल जहि से आर्थिक नुकसान काज मे बाधा ग्राहक सबक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ल
ई सही बात अछि डिजिटल सुरक्षा कमजोर भैलास कम्पनीक प्रतिष्ठा आ व्यापार दोनों प्रभावित होइत अछि
हँ रिपोर्ट मे इहो लिखल छल जे विद्यार्थी सब सेहो नकल वेबसाइट फर्जी छात्रवृति संदेश आ ऑनलाइन परीक्षा ठगीक शिकार भेलाह जानकारीक के अभाव हुनका लेल पैघ समस्या बढ़ल
ताहि लेल विद्यालय आ महाविद्यालयमे साइबर सुरक्षाक शिक्षा देनाइ आब बहुत आवश्यक भऽ गेल अछि
बिलकुल रिपोर्ट मे लिखल छल जे साइबर अपराधक बढ़लाक कारण सरकारी संस्था आ निजी कम्पनी सभ केँ डिजिटल सुरक्षा पर पहिनेसँ बेसी निवेश करय पड़ल
बिल्कुल डिजिटल व्यवस्था जतेक बढ़त सुरक्षापर ओतेक बेसी ध्यान देबऽ आवश्यक होयत
हँ सै रिपोर्ट पढ़िके हमरा बुझाायल जे साइबर अपराध केवल व्यक्ति नुकसान नहि करै अछि बल्की देशक अर्थव्यवस्था व्यापार आ डिजिटल विकास के सेहो प्रभावित करैत अछि
बिल्कुल मित्र ई बहुत नीक निष्कर्ष अछि सुरक्षित डिजिटल वातावरण देशक आर्थिक प्रगतिक लेल बहुत आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक केँ साइबर सुरक्षाक सामान्य नियम सब जरूर जानबाक चाही
बिल्कुल मित्र जागरूकता असावधानी मिलकर बहुत रास साइबर अपराध होबाक पहिने रोकि सकैत अछि
रिपोर्टमे लिखल छल जे साईबर अपराधक कारण बहुत लोकसभ डिजिटल सेवाक उपयोग करबामे डर महसूस करै लागलक
बिल्कुल मित्र ई स्वभाविक बात अछि मुद्दा सही जानकारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आ सतर्क व्यवहार ई विश्वास फेर स्थापित कयल जा सकल अछि
हँ एहि विषय के पढ़िके हमरा बुझायल जे डिजिटल सुविधा संगे डिजिटल जिम्मेदी सेहो जरूरी अछि
तकनीकी लाभ ओखन भेटैत अछि जखन ओकर उपयोग सावधानीसँ कयल जाय
ह ब ब फोन पर साइबर अपराध रोकबाक उपाय सक सरकारक प्रयास आ आम नागरिक भूमिका केँ बारेमे विस्तार से चर्चा करब
जरूर मित्र समाधानक चर्चा एहि विषयक सभसँ महत्वपूर्ण भाग होयत
हम आशा करै छियै जे भविष्यमे लोक सुरक्षा नियम सबके गंभीरता से अपनावैत
बिल्कुल हमरो ई आशा छी जागरूक नागरिक डिजिटल भारत सब सबसँ पेघ शक्ति अछि
हँ आजुक चर्चा से हमरा साइबर अपराधक दुष्प्रभाव बारे मे बहुत स्पष्ट जानकारी भेट
हम बहुत किछु नव सिखबा लेल भेटल एहन विषयपर चर्चा लगातार डिजिटल जागरूकता बढ़ाबैमे बहुत साहयतक होइत अछि
हँ साइबर अपराध के दुष्प्रभाव बारेमे विस्तार से बता लू अभी बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लीयो ओहिमे एहि समस्या के कम करबाक लेल सरकार बैंक कम्पनी सभ आ आम नागरिकक की की प्रयास चर्चा कयल गेल छल
रिपोर्टमे लिखल छल जे सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करलाक लेल विशेष कानूनी साइबर अपराध जाँच करनाय आ जागरूकता अभिनय चला लक विभिन्न विभागसभ डिजिटल सुरक्षाके लेल लगातार मजबूत बनाबक दिशामे काज करैत रहलाह
हूँ बिल्कुल ई बहुत आवश्यक कदम अछि जखन कानून तकनीक आ जागरूकता एक संग काज करैत अछि तऽ साइबर अपराध पर नियंत्रण करब आसान भए जाएत अछि
रिपोर्ट मे ई लिखल छल जे बैंक सभ ग्राहक सभके समय समय पर सुरक्षा पठा ले नहि ई द्वितीय स्तर पर सुरक्षा प्रणाली लागू करली असदिन लेख देन क तुरन्त निगरानी बढ़ा देती
बिल्कुल बैंकिग सतर्कता आ ग्राहकक सावधानी दुनू मिलीके आर्थिक ठगीके बहुत हद धरि रोकि सकैत अछि
रिपोर्ट मे कंपनी सभके नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण कर्मचारी परीक्षण आ गोपनीय जानकारी सुरक्षित प्रबन्धन करबाक सलाह देल गेल छल
ई बहुत उपयोगी पाय छै जखन प्रत्येक संस्थान अपन सुरक्षा समय समय पर जाँचैत रहैत अछि तऽ कमजोर पास समय समय पर सुधारल जा सकैत अछि
रिपोर्ट मे आम नागरिक लेल